इ से माॅं के की हाल छै?
हमराके तऽ नीक छै अपन बताहुं।
हमरो सब हाल चाल ठीक छै सखी। और बताउ ने कोनची कर रहल छी।
अभी तऽ हम बा आ बातचीत करि कर रहले छियै।
हँ सखी ई तऽ हमरर यात्रा उत्रा के कहाँ घुरे फिरे जाइ छै।
अभी तऽ हम अय हालमे जाइ छियै राँची। गेलियैल ओक
बोला सखी आउ तनी एने ओने के के बात बताबऽ केउन स्थान घुरे छलै। हेलो
एने के तऽ की बतैयो सखी एने बड गर्मी छै।
एने तऽ खूब एने ओहिसिये बड़ गरर्मी छै सखी।
ए लाइनो कटल रहै छै दू दू घंटा चारि चारि घण्टा। लैन काट देवल छै इने।
हां से तऽ बात ठीके कहला स
ओने कने कैसे लाइन देवा छै।
नै तऽ ठीके लाइन देबा छैै। काटै छै कभी-कभी। दस-बीस मिनट कटे छै, फिर आ जाय छै।
नै इन्ने तो ग गरमी आय छै। गर्मीये छै इतना आ लाइन कटै छै दुनिया के। भोरे भी, संझुआ के भी, रतिया के भी।
जेही ने बात सच छै सखी की बतैयो सखी। एक से इतना ग गड़ बड़ गरमी छै ऊपर से तो कहैर के त और आदमी व्याकुल हो जाय छै, एतना गरमी रहै छै कि नै पंखा नै कुलर कुछो के हवा तनी पतो ना चलय छै।
छत पर जाहूँ तऽ हावो ना चलै छै। ते की करिये गर्मी मे दू-दू बारी नहा लेबै छियै। गर्मी लगलो तऽ नहा लै छियै।
हमु तऽ ओय सिये तनी नहा लेबै छियै त तनी गर्मी शांत हो जाय छै, अभी नहाबे भी सखी दुपहर ले ते एखन टंकी के पानी एकदम धूपा से गरम होय जाय छै।
ओय से सखी भोरे उठे छियै। छ बजे पानिये के चलतै। आ भोरे टंकी-उंकी फूल कर लेबै छियै, ओकर बाद सब नहाए-धुआए लड़कन सब, बच्चन सब नहाए-धुआए छियै। ओकर बाद अपन फिर लेएने कट रहल छै।
बताउ तऽ।
आ आबल छै शाम के चार बजे के बड़ी।
तऽ तोहर इलाका में लगै खूब बिजली के दिक्कत छै नै।
हां बिजलीके दिक्कत ना छै ए गर्मी के छै ना ओहि से इतना लाइन काट रहल छै कि टांस फरमा ई सब ना उड़ जाय गरम के कारण।
अच्छा जे नै जे बात अच्छा तऽ एहनो तऽ काटे छै लेकिन एतना-एतना देरी कनी ना कटै छै।
एन्ने काटे छै अभी तक। नै तऽ ऐसे ठण्डवा मे लाइनवा ठीक देबेै छै।
छे, तऽ सखी और बताहु। तोहर स्थान मे तनि घूमे-फिरे के कुन-कुन जगह छै।
यहाँ तऽ गोलघर छै, साइन सिटी छै। मॉल-उल बहुत खुलल छै इन्ने पट्टी तऽ।
हां हमरो जे ने खूब तीर्थ यात्रा बडी मान्यता मान्यता के शक्ति पीठ छै।
एनहु मंदिर बहुत छै, मंदिर तो गलिये गलिये छै कि जै बहुत को लोगन जानियो नै छै कि एने मन्दिर होसे।
एहु तऽ बात छै तऽ आज कल भरि स सोशल मीडिया के तने जमाना चलै छै कि तनि फोन पे पता चल जाय छै कि ऐने मन्दिर छै ओने मन्दिर छै तऽ लोगन सब लोगन सब घुरे तनी जाइ छै मन्दिर कनी माथा टेके ला जाइ छै।
आब तऽ गूगल पर सर्च करहू तऽ सब मिल जाइ छै कहाँ को ची हो ना हो केता डिस्टेंस लगो जायमे।
देखते देखते कोनो आदमी ट्रेवल पहुँच जाइ छै। कहीं घूर- फिर के आ जाइ छै। रास्ता देखल रहू चाहे ना रहू। कोई मतलब ना छै अपन जगह पे आदमी पहुँच चिए जाइ छै खाली एगो मोबाइल के चलते।
लेकिन जानहु क कभी कभी ले गलत भी बताबै छै ओकरामे। जाइके केने तऽ क भेज देखा देतौ केने
ई सब के तनी दिक्कत छै लेकिन जादे समय तऽ उ सहिए बता दै छै।
हाॅं सखी ठीके कहो छै।
तऽ सखी और भोजन-ओजन के तैयारी हो गेल छै।
हाॅं हमर मम्मी आर बना रहल छै।
तऽ की भोजन पका रहल छी?
कचरीके सब्जी बना रहल छै काए हमर पापा आर बहुत पसन्द करै छै। कचरी के सब्जी आ परोठा चाहे रोटी बनतौ।
ह तऽ कचरी के सब्जी के तनिको बनाल जाय छै हमै त कचरी के सब्जी कभी न बनैले छियै।
ओकरा आर के की करा की दाल दे देहु फूलेले ओकर बाद ओकरा पीस देहु। आ ओकर बाद पीस के आ स सब मसाला उसाला ना के ओकर बाद ओकरा छानि देहूँ, आ छानि कऽ ओकरा झोर लगा देहूँ।
बडी नीक लगै छै पापा के तऽ ओही बोलल रहलैन की तनी बना दे।
तऽ हम भी तनी कभी बना के तऽ ट्राई करब की कैसन नीक लगे छै, कनी कचरी के सब्
हाॅं करहूं।
नै।
तनी यूट्यूबसे ना होतौ तऽ देख लेल छै। ओकर बाद ट्राई करै छै, ठीक अच्छे से
आहां तब तनी बतेबे करला की कैसे-कैसे बनाय रहल छै। तऽ ओयसिये-ओयसिये अहाँके भी तनी उम्म तऽ बना रहल छियै। और काजिया कार्यां के किछु काज भटाएल छै सखी?
हाॅं भेटल छै आ कार्या के नऽ काज बहुत नीक छै।
से त बात एकदम ठीक कहला सखी कार्या के काज बड़ी नीक छै।
नीक छै।
घर बैठल-बैठल दू पैसा ए से कमा लेबै छै, छोटा-मोटा घर खर्चा अपन पोकेट खर्चा निकल जाइ जाइ छै।
आ एन्ने ओने बैठल-सुतल अपना क कखनो कर लेहु।
हाॅं उ तऽ बात छै कि कही उ जगह न समय के पाबंदी छै न सम जगह के पाबन्दी छै। ए लिए
कहुँ अपन जगह मिललो तऽ अपन कर लै छियै ऐसे बैठ ठल के की करियै।
त वैसिये धीरे-धीरे काज निपटा लेबै छिये। आ कार्या तऽ नीक छै कि एकदम झट-पट हो जाएत छै। त आ दू पैसा भी होय जाइ छै।
किया दे देवे छै ने कार्या ऐप।
हाॅं बड़ी नीक लागै छै।
होइ छै।
यही बात हमरा कार्या के ते बड़ी नीक लागै छै।
आ तुरंत क्रेडिट हो जाबै छै।
हाॅं तुरन्त आय जाबे छै पैसा एकदम।
दिक्कत न होबै पैसामे।
हाॅं ये तो बात तु एकदम ठीक कहलाए सखी। और बताही सखी और
और बस जिन्दगी कट रहले छै, आउ कोन चीज बतैयो, गर्मी छै तऽ हालत खराब छै, बोले के मन न करै छै।
हाॅं बोलै के तऽ मनवा नै करै छै लेकिन घर पे बैठल-बैठल आदमी को ची करै छै, कनीए
एन्ने-ओन्ने फोन लगाके बतिया लेबै छियै, अ दीदीके हमर तनी एक महिना पहिले शादी हो रहलै, ए शादी होलै तऽ अपने टाइम मिलै तऽ बतिया लेबै छियै। उहो अपन व्यस्त रहल छै।
हां शादी के बाद तऽ तनि घर पर परिवार बढ़ जाय छै।
तऽ ओतना न करै छियै कि कौची बोलतै।
ये त बतबा ठीके कहै छै। ओकरो तऽ तनी अपन परिवार बढ़ गेल छै। गोतनीयो कि सब मे लग
बड़ा परिवार तऽ ओकरा ना छै लेकिन मौसी उसी सब आ जाबे छै। तऽ तनि ओकरो काम बढ़ जाय छै तऽ उतना ना बात उत करै छियै हमहुं। दू बार कॉल करबो बस।
बार -बार काल करके परेसान करै छै।
ना -ना ओय से ना करै छियै सखी, एने से
ठीक है सखी त तोरा से हम बाद मे बतबाए छियै। तनि जा द लिय भोजन उजन करके अहाँ के तनी सुत के तुहु सुत जा
अच्छा ठीक हो सखी, तऽ कल्हे करियै तऽ फिर
ठीक सखी, नमस्कार।
नमस्कार।